नमस्कार मित्र
केना छी
हम तऽ ठीक छी तऽ कहल रहली जे काल्हि राति हम फेर से फीफा वर्ल्ड कप किछु पुरान मैच हाइलाइट्स देखैत रही सच पूछियौ तऽ एक बार देखला पर मन भरत नहि अछि ओ अलग जादू ही एहन छै जे बेर बेर देखबाक मन करैत अछि
ई बात तऽ बिलकुल सही कहलहु वर्ल्ड कप तऽ खाली एकटा खेल प्रतियोगिता नहि बल्कि पूरा दुनियाके उत्सव होइत अछि चारि वर्ष धरि लोकसभ प्रतीक्षा करैत रहैत अछि आ जखन वर्ल्ड कप शुरू होइत अछि तऽ सब काज छोड़ि लोग मैच देखबाक लेल तैयार भए जाइत अछि
ई तो बिल्कुल सही बात कहलू हमरा तो वर्ल्ड कपक उद्घाटन समारोह सेहो बहुत नीक लागैत अछि से अलग-अलग देशक संस्कृति, संगीत नृत्य आ रंग-बिरंगक कार्यक्रम देखलासँ लागेैत अछि जे पूरा संसार एक मैच पर आबि गेल अछि।
बिल्कुल आ उद्घाटन मैचक अलग उत्साह रहैत अछि। पहिल दिनसँ तो लोग अनुमान लगाबै शुरू करतेै तऽ अछि से एही बेर टीम चैम्पियन को बनत कौन खिलाड़ी गोल्डन बुट जीतत, कौन गोलकीपरसँ सबसँ बेसी बचाव करत?
बिल्कुल, बिल्कुल। फुटबॉलक सबसे पैघ प्रतियोगिता आखिर वर्ल्ड कपे तऽ छै एहिमे खेलबासॅं सपना हर छोटका खिलाड़ी देखैत अछि जाहि पर कोनो खेलारी अपन देश लेल वर्ल्ड कप खेलि लेलक तो अपन जीवनक बहुत पैघ उपलब्धि मानि रहल छइ।
सही कहलहुँ, क्लब फुटबॉल अलग बात छै मुदा जखन अपन देशक जर्सी पहिरी मैदान पर उतरै छथिन तऽ भावना बहुत बदलि जाइत छै। राष्ट्र कालक समय ये दृश्य होइत अछि जे देखीके रोमांच भरि जाइत भरि जाएत अछि।
बिल्कुल, बिलकुल। सही कहलहुँ हम तऽ मैच शुरू होइसॅं पहिने दुनू टीमक राष्ट्रीय गान धेआन सुनै छी, खिलाड़ी सभक चेहरा पर गर्व देखाइत अछि तऽ बहुत प्रेरणादायक होइत अछि।
बिल्कुल, वर्ल्ड कपक इतिहास सेहो बहुत रोचक छै! शुरुआतीसँ लए कऽ एखन धरि बहुत परिवर्तन भए गेल अछि। पहिने बहुत कम टीम भाग लैत छल मुदा आब पूरा दुनिआके देश एहि प्रतियोगितामे भाग लेबाक सपना देखैत अछि।
हँ आ क्वालिफायर सेहो कम कठिन नहि होयत अछि बहुत मजबूत टीम सेहो कतेको बेर क्वालिफाइ नहि करि पाबैत अछि एतबा तऽदारेै त छै
बिल्कुल हॅं सही, यूरोप आ दक्षिण अमेरिकाके मे तऽ क्वालिफाइंग मैच सभ क्वालिफाइंग मैच सभ अपनेमे वर्ल्ड कप जकाॅं रोमांच होइत अछि
बिल्कुल, बिल्कुल। त हम पूछल रहे तऽ तोहार मनपसन्द टीम कोना छै?
हमर तऽ अर्जेंटीना बहुत नीक लगैत छै हुनकर खेलेमे कौशल पासिंग धैर्य या टीम वर्क सबटा देखबाक लेल भेटैत अछि, तोहर?
हमरा ब्राजील बहुत नीक लगै छै। ब्रााजीलक नाम सुनिते फुटबॉल याद आबि जाइत अछि। ओकर आक्रमक शैली, ड्रिबलिंग आ दर्शक सब उत्साह अलग तरक होइत अछि
बिल्कुल, ब्राजील आ अर्जेंटीना समर्थक सबक बीच तऽ हमेशा स्वस्थ बाह! चलैत रहैत अछि, दुनू टीमक इतिहास बहुत समृद्ध छै।
सही बात। मुदा हमरा लागैत अछि जे फुटबॉलक असली आनन्द एही बातमे छै जे हम अपन टीमक समर्थन करै छी मुदा दोसर टीमक सम्मान सेहो करै छी
बिल्कुल, खेलमे हार-जीत चलत रहैत अछि। जे समर्थक खाली जीतक समय खुशी मनाबैत अछि ओ सच्चा समर्थक नहि कहल जाइत।
हँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमरा याद अछि एक बेर हमर पसन्दीदा टीम हारि गेल छै हम निराश जरूर भेलू मुदा दोसर टीम वास्तव मे ब बेहतर खेलल छल त हुनका बधाय देलो
बिलकुल एहन भावना होयबाक चाही खेल आखिर खेल छै
अच्छा तऽ तोहर अनुसार वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप में कोन गुन सबसँ जरूुर होएत अछि
हमर अनुसार तीनटा चीज अनुशासन टीम वर्क आ मानसिक मजबूती खाली स्टार खिलाड़ी रहलला से काज न चलैत अछि पूरा टीम एकजुट रहबाक चाही
हम सेहो एहि बात से सहमत छीय बहुते बेर देखल गेल अछि जे छोट टीम से पेग पैेग टीम के कड़ा टक्कर दे दे अछि
बिल्कुल बिल्कुल कारण ओ सब संगठित फुटबॉल खेलैत अछि फुटबॉल मे सिर्फ नाम नहि प्रदर्शन महत्वपूर्ण होइत अछि
बिल्कुल बिल्कूल नाम से कुछ किछु न होले प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि त तोहर हिसाब से गोलकीपर के योगदान सेहो ओ बहुत पेग रहैत अछि एकटा नीक गोलकीपर बहुत मजबूत उद बाइज सके त छी ने
बिल्कुल पूरा मैच बदली अछि बहुत मैच पेनल्टी सुट आउट धरि पहुँचेत अछि ओते गोलकीपरक धैर्य आ निर्णय क्षमता जीत तय करैत अछि
अ रक्षा पथी खिलाड़ी सेहो कम महत्वपूर्ण न छथि जड़ अच्छा मजबूत रह त विरोधी टीम गोल करबामे कठिनाई अनुभव कर
बिल्कुल आ मिडिल फील्ड खिलाड़ी त पूरा मैच गति नियन्त्रण करैत छथि ओ सभ आक्रमण आ रक्षा दुनू बीच पुल जकाँ काज करैत छथि
बिल्कूल सही फुटबॉलक खूबी ई छै जे हर पॉजिशन अपन एकटा खिलाड़ी मात्र से टीम चेम्पियन नय बनि सके छै
बिल्कुल दर्शक सभक भूमिका सेहो कम न होय छै स्टेडियम मे हजारो समर्थक जखन अपन टीमक समर्थन करैत छथि त खिलाड़ी सभमे ऊर्जा आबि जाइत अछि
बिल्कूल बिल्कूल टीवी पर सेहो जकन स्टेडियम आवाज सुनायत अछि त घरमे बैसल दर्शक सेहो उत्साहित भए जाए छै
बिल्कूल मैच शुरू होयसँ पहिनेे मित्रसभ सभ संग भविष्यवाणी करब सेहो बहुत मजेदार होइत अछि
हँ ई त सही बात छै कतेको बेेर अनुमान बिल्कूल गलत भे जाइत आछि जाहि टीम से कम अपेक्षा रहैत छी ओ शानदार प्रदर्शन के देत अछि
बिल्कूल एहिने कारण सँ वर्ल्ड कप अनिश्चित काल तक खेल कहल जाइत अछि अनिश्चिता
हाँ बिल्कूल हमरा तो हर वर्ल्ड कप से किछु नया खिलाड़ी देखबाक मौका भेटेत अछि बहुत युवा खिलाड़ी यही मंच पर अपन पहचान बनाबे छी
सही एकटा सफल वर्ल्ड कप केतको खिलाड़ी पूरा करियर बदलि देत अछि की
बिल्कुल बिल्कुल फुटबॉल मे फिटनेस सेब बहुत जरूरी छै नब्बे मिनट लगातार दौड़ब पास देब रक्षा करब अ मौका बनायब आसान नह छै
बिल्कुल ताहि लेल खिलाड़ी सभ साल भरि कठिन अभ्यास करैत छथि खान पान व्यायाम आराम सभ पर विशेष ध्यान दिय छथि
बिल्कुल बिल्कुल युवा सब ने यही खिलाड़ी सबसँ मेहनत सिखबाक चाही सफलता बिना परिश्रमक नहि भेटे छै
बिल्कुल, चाहे खेले हो, पढ़ाइ हो या नौकरी लगातार अभ्यास या धैर्य जरूरी छै।
बिल्कुल बिल्कुल, ई तॅं बिल्कुल जरूरी छै अच्छा, अगली बेर हम दुनो वर्ल्ड-कप सब यादगार मैच पसिन खिलाड़ी ऐतिहासिक गोला भारतमे फुटबॉलक लोकप्रियता विषयमे विस्तार से गप करब
अवश्य यही विषय पर तॅं बहुत रास रोचक बात अछि। अगला बेर और विस्तार से चर्चा करब बहुत आनंद आयत
बिल्कुल बिल्कुल, त बादमे की विस्तार से चर्चा करब अभी करै छिय तो जतहि हम से गप छोड़ने रही ओतहि से फेर शुरू करैत छी तऽ काल्हि हम वर्ल्ड-कप इतिहासक बात करैत रही मुदा एखन हमरा लागैत अछि जे यादगारक मैच सब चर्चा करब तऽ मजेदार रहत
बहुत, बिलकुल। वर्ल्ड-कप इतिहास एहन-एहन मैचसँ भरल अछि जे लोक वर्षो याद राकित छी कतको मैच एहन भेल अछि जतय अन्तिम मिनट धरि कोनो दर्शक कहि नहि सकैत छल जे आखिर जीत केकर होयत?
बिल्कुल, बिल्कुल आ फुटबॉलक इहे तऽ असल खूबी छै! क्रिकेटे मे तो कतेको बेर अंतिम ओभर धरि परिणाम टिकल रहैत अछि मुदा फुटबॉलरमे अंतिम सेकंड धरि एकटा गोल पूरा कहानी बदलि सकैत अछि।
बिल्कुल सही कहलहुँ। एकटा टीम पूरा मैच दबाव बना सकैत अछि मुदा दोसर टीम एकटा शानदार काउंटर अटैक करि गोल कए जीत सकैत अछि यही कारण इसे फुटबॉल रोमांच कहल जाएत अछि
बिल्कुल, बिल्कुल। हमरा तॅं एकस्ट्रा टाइम आ पेनाल्टी सुट आउट बहुत रोमांचक करैत अछि। ओ समय खिलाड़ी सभ पर मानसिक दबाव बहुत बेसी रहैत अछि।
बिल्कुल पेनल्टी मारब सुनऽमे आसान लगैत अछि मुदा जखन पूरा दुनियाके नजररि अहाँ पर हो, स्टेडियममे हजारो लोग खिचिया रहल हो आ करोड़ो दर्शक टीवी पर देखैत होते तखन धैर्य बनबमे रखब बहुत कठिन अछि। हॅं
सही, सही। बिल्कुल सही। बहुत पैघ-पैघ स्टार खेलाड़ी सेहो पेनल्टी चुकि गेल छथि तहि से बुझाय -इत जे खेलऽमे मानसिक मजबूती कतबा जरूरी अछि?
बिल्कुल, हमरा गोलकीपर सभक बहुत सम्मान होइत अछि पेनल्टी रोकब भय भाग्य्यक बात नहि अछि बल्कि तैयारी अनुभव आ सही अनुमान पर निर्भर करैत अछि।
हँ, ई तऽ सही कहलहुँ। अच्छा तोरा अनुसार फुटबॉलोमे सबसँ महत्वपूर्ण कौशल कोन अछि?
हमरा अनुसार पहिल कंट्रोल जब खिलाड़ी पहिल तक बढ़िया होय तऽ कठिन परिस्थितिमे सेहो नहि निकलि सकैत अछि।
हँ, बिल्कुल-बिल्कुल आ ड्रिवलिंग सेहो महत्त्वपूर्ण छै जखन एकटा खिलाड़ी दू तीनटा रक्षाके चकमा दे तऽ आगे बढत अछि तऽ दर्शक सब तालिया बजाबे लागे अछि। नि
बिल्कुल, पासिंग सेहो कम जरूरी नहि अछि, बहुत लोक गोल करनिहार प्रशंसा करैत छथि। मुदा गोल बनाबऽमे पास तनिहार खिलाड़ीके योगदान सेहो बहुत पैघ रहैत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल। टीम वर्क बिना फुटबल अधूरा अछि। जै सब खिलाड़ी अपन अपन हिसाब से खेलत तकर टीम सफल नहि भए सकत
बिलकुल फुटबॉल मे कप्तानक भूमिका सेहो महत्वपूर्ण रहैत अछि कप्तान खाली टीम नहि करैत अछि बल्कि कठिन समझ लु पूरा टीमक मनोबल बढ़बैत छथि
बिलकुल बिलकुल आ जखन टीम एक गोलसँ पाछा भय जाय तखन कप्तान सबसँ पहिने साथी खिलाड़ी सबक उत्साहित करैत छथि
बिलकुल अच्छ दर्शक सबक समर्थन पर तोहार की विचार अछि
हमरा तो लागे अछि जे समर्थक गेल क जान छथिन जखनपुरा स्टेडियम अपन टीम क गीत गाबे अछि झंडा लहराबैत अछि आ लगातार उत्साह वढ़बै त छी तखन वातावरण अद्भुत होइ जाइ त छी
बिलकुल यही त हम सुनने छिए हमेशा बहुत देश में तऽ लोग महीना पहिने टिकट खरीद लैत छथिन कोनो कोनो समर्थक हजारो किलोमीटर यात्रा करेए अपन टीम मैच देखबाक लेल जाइ छथि
बिलकुल बिलकुल ई तऽ वास्तवमे खेलक प्रति प्रेम देखाबैत छै
हमरा ते अलग अलग देखक समर्थन सदक पोषक रंग बिरंग झंडा सांस्कृतिक प्रदर्शन सेहो बहुत नीक लगेत अछि
बिल्कुल बिल्कुल हाँ वर्ल्ड कप खाली खेल नय बल्कि सांस्कृतिक सबक अ मिलन सेहो छै
बिल्कुल तोरा कोन प्रकारक कोल बेसी पसन्द अछि
हमरा दूर से मारल शक्तिशाली शॉट बहुत पसन्द अछि जखन गेंद सीधा गोल पोस्ट कोनामे जाइत अछि त देखबाक अलग मजा अबैत अछि
बिल्कुल हमरा तऽ टीम वर्क से बनल गोल बेसी नीक लागैत अछि पाँच सट्टा ल